नमस्कार
नमस्कार और बताबै छी अहाँकेँ की हाल चाल छै
ठीक छै अहाँ ठीक छी
हँ हमहुँ ठीक छियै
ओ कहाँ गेल छी अहाँकेँ
हम तऽ अभी बैंक से आबै छी
बैंक में कथी काम रहल छै अहाँके
उ सब पढ़ाई लिखाई के काम रहल छै उ सब नऽ पूछे के
ओ
सिम्पल पर
हू
तब अहाँ कथी से गेल रहल छियै
हम गाड़ी से गे रहल छिये
गाड़ी चलाबे आबै छै अहाँके
उहूँ
तऽ को अकेले गेल छियै
माने गाड़ी चलाबे नऽ आबै छै ने तऽ गुड़का के जाइ छियै
अहाँ अकेले गेल छियै
हूँ
अकेले चल जाइ छीयै अहाँके
हँ
अहाँ घूम घाम कऽ आ गेल छियै यऽ आब खाना खबै दुबारा
हम खाना अभी खायले कहाँ छियै कि दुबारा खबै
ना खइलै छिये
हम एक दू बजे खाय छी खाना
अहाँ तऽ सुबेरे बोलै छियै कि खा लेल छियै
सुबेरे खायले छियै नया एगो बिस्कुट निकलल छै दस वाला दूगो उ खईले छीयै चाय पी ले छी
कथी नाम छै बिस्कुटके
हम नाम नऽ पढ़े छी नया बिस्कुट के सीधे खाय छी ई बड़ा नीक लगे छै खाय मे
नमकीन छै कि मीठा छै
मीठा छै ओहिमे चॉकलेट वाला छै
बर्बन नाम छै का
बड़का नाम छै हम नऽ पढ़ले छिये
चीनी चीनीओ छिठल छै ऊपर से
न चीनी उऊनी नऽ छिटल छै उ नया बिस्कुट आयल छै
ओ तब हम हमरा नइ मालूम छैय
उ केक केक वाला बिस्कुट छै
ओ
मने हार्ड छै मने कठोर छै मने ओहिमे चॉकलेट वाला छै
हम ना देख हम ना देखलै छियै ई बिस्किट
हमरा चौक पर बहुत वेराइटी वेराइटी कऽ सामान मिलै छै
अहांके चौक बहुत बड़का छैय
हूँ, हूँ चाउमिन बर्गर मोमोज अ किराना सामान सब मिल जाइ छै चौके पर
गाड़ी
गाड़ी कऽ शोरूम भी छै
कोन खोलले छै अहाँकेँ गाँव मे केँ खोले छै
हमरे बेरादर खोलले छै
कोन गाड़ी केँ शोरूम छै
फोर व्हीलर केँ टू व्हीलर केँ
अहाँ केँ गाड़ी कहाँ से किनैल छै
हमरा गाड़ी मोतिहारी से किनैल छै
मोतिहारी से कोन चला केँ लैल छै
पापा जी
आ अहाँकेँ ना मिलल चलाबे ला मोतिहारी से
पहिले हमरा उतना ना आबे रहे चलाबे
अच्छा ई बात छै अहाँकेँ छोट भाययो चलाबे छै गाड़ी
हू
पूरा स्पीड में चलाबै छै
चला लै छै उहो
अहाँ सिखले छियै का
उऽ अपने सीख गेल छै
अपने सीख गेल छै
और बताबै छियै अहाँ केँ पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलै छै न
पढ़ाई लिखाई अहाँकेँ सब नीक से चलै छै न
सब नीक स नै चलै छै
अहाँकेँ खाना खा लेलेे छियै
अभी न खायले छियै अभी खाना देतै तनी देर मे
ओ
अहाँ तऽ एक बजे खा लै छिय
हुँ
अहाँकेँ ओरीे बालू मीलै छै
हू
ट्रक पर
हूँ
अहाँकेँ चौक पर अहाँकेँ चौक पर बालू मिले छै
हूँ अहाँकेँ बता दी हमरा घर निर्माण करवै केँ छै समझलिय अहाँकेँ
हूँ
तऽ हमरा सोनपुरिया बालू चाहै छै
हूँ
तऽ फूफा जी से कह केँ अहाँकेँ हो जाइ छै
सोनपुरिया बालू कैसन होइ छै
ललका बालू
मोटका होइ छै कि पतरका
आ उजड़का बालू ना जौ नदी मे रहै छै ललका बालू होइ छै
हेतै सऽ चल जाइ छै अभी मेन बात छै सब घाट सब बंन्द छै
तऽ ओ घाट पर बालू न मिले छै उऽ लालका बालू रहै छै
ललका बालू उहे न कहै छै जौन घाट पर से निकलै छै
ओ नदी मे के बालू न, उजरका ना, ललका बालू रहे छै सोनपुरया उ घाट पर ना मिलै छै
आरे घाट पर सब बालू मिलै छै ललको मिलैत छै उज्जरको मिलै छै
तऽ हो जाइ छै
हँ हो जाइ छै लेकिन अभी घाटवा बंन्द छै सरकार कऽ आदेश छै जब तक अगला आदेश नऽ आबे छै तब तक घाट बन्द रहै छै
तऽ मने अभी न अभी के जरूरी न छै मने एक ट्रक हो जाइ छै
हँ कितना बारह चक्का से अठारह चक्का से कितना ट्रक छै
बारह चक्का से
हँ हो जाइ छै
आ ईटो हो जाइ छैय
ईंटा हो जाइ छै कहाँ से लेबै अपने
फूफे जी कऽ कह कऽ लेबै कियाकि सस्ता में पड़ जाय छै हुनकर जान पहचान बहुत छै नऽ
आ अहाँके ओरी कैसे दै छै टेलर
हमरा ओरी दै छै सत्ररह से अठारह हजार रूपे टेलर दै छै
आहाँ औरी बहुत महंगा छैय
माने ईटा मजबूत छै चाकर छै
हम हमहुँ अपन ऊपर बनले छियै नऽ ओहिमे पन्द्रह हजार रुपये दे देेने छियै ईटा
फूफे जी मंगवाइले होते छै
हूँ
फूफेजी सऽ कह के मंगगवाबै छी
अहाँ के घर बन अहाँ के तो घर बनल छीयै नऽ अनेइ
बनल छै लेकिन छत के बनवाय के छै तऽ ओमे सोन पुुरिया बालू ज्यादा लागे छै आ ईंटो लागे छै जोड़वाबे कऽ छै तऽ
हू
तऽ पहिले बलुए गिरवा लै छै ओकरा बाद मे ईंटो गिरवा लै छै
ओ
पैसा भऽ गेल छै तऽ अभी नऽ अभी ठंडा के दिन में बनाबय ताकि बारिश उरिश नऽ होते छै
ठंडा के दिन में अपने के बनबे तऽ अहाँ कऽ दूगो फायदा रहतियै
हूँ
बालू बहुत सस्ता मिलै छै ई ठंडा मऽ
हूँ हूँ
आ बारिश मे बहुत महँगा मिलै छैय
ओहि से सोचै छियै
तऽ अहाँके कहाँ जेबै केनहु जायके प्रोग्राम छै
हमरा तऽ अभी घरही रहे कऽ छै घर ही से कुछो पढ़ाई लिखाई करे के छै अभी बाहर भीतर नऽ जायके छै
ओ घरहि से पढै के छै काम ठीक छै अहाँके
हूँ
अहाँके घर ही में कुछो कर लेतीयै नऽ दोकान उकान
नहि चलै छै ओतना
ओ अहाँ के जो गाँंव में बहुत दुकान छै
हूँ, हम तऽ सोचै छियै कि मोतिहारी रहे लागे छियै डिलेवरी वाला पढ़ैया मे तऽ ओतही खोले कऽ सोचै छिये
किराना दोकान
हूँ
अहाँके किराना दुोकान सऽ अच्छा होतय कि कोनो ठेला वालला कऽ सेट कऽ के ओकरा के दे देै छै अहाँ के ठेला अ सामान बेचै ला फासस्ट फूड
नऽ अपने बिजनेस करय कऽ छैय
इ यहाँ यहाँ पटना मऽ एगो हमर दोस्त छै ओ पढ़बो करै छै आ अपन एगो ठेलो छैय ओकर पूरा ठेला मे से जितना कमा ले ओे अपन कोचिंग के फीस भरे छै आऔरो घरो घरे भेज दै छै
अहाँके दुोकानो हो जाइ छै नऽ
हू
तऽ ओहिमे ज्यादा नफा होइ छै
ओ लेकिन दोकान मऽ रिस्क रहै छै कि चलते कि नहि चलतै
नऽ चल जेते नीमन जगह उपरेले छियै तऽ डिलेवरी वाला कामो अच्छा सऽ चले लागै छै तऽ कुछ रुपआ जोगाार कऽ के बीस तीस हजार आ उहे पढ़ाई के काम करे के छै
एक महिीना में अहाँ के तऽ जोगाड़ कैेये लेबे
हू एक डेढ़ महिना बहुत छैय
जब गाड़ी छै अहाँ लग तऽ गाड़ी के पूरा उपयोग करै छै
हू हू उहै सोचले छियै आ ओ हो जाइ छै तऽ आराम से नफो होइ छै चलबो करै छै काहेकि गली छै तऽ ओहिमे अभी एकोगो दुकान नऽ छै ओ गली मे तऽ हो जाइ छै तऽ सारा गोड़ आबै छैय
तऽ अहाँ अहाँके अभी कितना बाकी छै टास्क
हमर ई हो जाय छै ने ते चार गो आऔरो बाकी रह जाय छै तऽ उ पूरा हो जाय छै आराम से
हमर दूगो बकी छै तऽ ओकर उपाय लगाबै छै किछ
हो जाइ छै ओहो हो जाइ छै अहाँके पहिले ई एगो बात हो जाइ छै नऽ तऽ एक बेर हमरा से आरो बात कऽ ले छै सताईस गो हो जाइ छै ओकरा बाद मे हम अहाँ कऽ दूगो पूरा दय छियै
दोसर नम्बरसँ अहाँ देबै
हू दूगो ने पाँच गो आओरो अहाँके पूरा दै छियै हम
पाँच गो दूगो हमर बाकिे छै पंन्द्रह गो
तऽ पंद्रह गो के बाद आरो दू पांच गो आबे छै
हू
तऽ पाँच गो हम आरो पूरा दै छै ने तऽ दूगो हो जाइ छै तऽ अहाँ के हो जेते अठारह गो हो जाइ छै
चलू अहाँ से बात कर केँ बहुत नीक लागल छै
हू हमरो अहाँ से बात कर केँ बारा नीक लागै छै फेर कभी समय मिलतै अहाँ से गपशप करब नमस्कार धन्यवाद